ह क लै छियै
हँ कट तग
आने बोल कि ओ कोन ची के पत्ता क कैसे बना लि चना दाल ई सब डालके
हँ बतेयै न
हू आँ
की कहै छियै अहाँ
ऐसे बन आय छै उ क कदम कदीमा के पत्ता के
हम तऽ नहि बनाबैत छी ओकर तऽ हमर मम्मी आरकोचो बना दैत छै बोले पेट उपेट क साग हो
पता नहि उलल क के कथी कद्दूके पत्ता रहै छै
चन्ना दाल डालके चन्ना डालके
नहि कदीमा करके पता से पता नहि कोहरो के पताके
हँ वह कोहरा के पत्ता के साथ बनेै छै वह बोलै अपने के
हू
लौके के पता कते अरकोच बन छै उ भी खैले छी
आ
ओ ठण्डामे नीक लागै छै न
हँ ठण्डामे त नीक लागै छै अरकोच के आथि ओकर की कहै छै की कयलियै दोबारा फेर कहूँ अरोहिके पेड़ छै कि अरोहिके
ह ह छै ओ जे छत्ता के तरफ पेड़ पतवा हो गेल छै न
हँ
ह छै ओनी कन्ना के पत्ता कहै छै तऽ कन्ना के पते हो के कहल जे छै
नइ नइ कलााक के पत्ता त अलग होइ छै आरोहि के पत्ता अलग होइ छै दुनू एके लेखन लागत लेकिन लेकिन कन्नो के देखब ने बाजार मे कन्नो के पता बेचायत अरोयो के पता रोयके पता ल ओहिमे नहि कुछ फड़े छै कन्ना तऽ कन्ना निकलै छै कन्ना अलग हो गेलक रूइ अलग होलक अरुई न नइ रोपाइ छै ओ ऐसे ही जहाँ पानी के बहाव रहै चाहे कथु कल नलका इ सब तरप ने निकल जाय
ी रोपले रहे छ कहीं से ला के रोपले छै
हँ तऽ ओ अहाँ के जहाँ पानिके पा पानी के स्रोत रहै ने उहे लागत एइसे नइ लागत स आब जहन अथी कल उल छै चापाकली सब वहा रोपबैत त बहुते फरी
ह्म
आओर
ह सब समाचार ठीकी ह गर्मी स तऽ हालत खराब हो गेल छै ह
से तऽ अहाँ सहीय कलियै गर्मी तऽ एते है ने कि कए कहू अहाँ से पंखो छै ने तऽ ओहो गरमे हवा फैकयत छै
कञची कञची बना ले छै
हम बना लै छियै सब चीज बना लै छियै आओर जइसे रोज रोज के खाना होइ छै ने हम बना लै छियै सभ चीज
तऽ ऐसे चीज की तब अपने के अलग होके बनायके आइ छी
ऐसे भी सब्जी सब तऽ बना ही लै छियै पनीर उनीर के सबचीज चिकेन बनावे ले छियै मटनो बना ले छियै मछलियो बना ले छियै सब चीज त
मछली कैसे बनावय छै
मछली तऽ हम उएहे
हूँ आ ई मछली के पहिले ई हल्दी पाउडर डालके फ्राइ कऽ देहम ठीक हल्दी लगा के चाहेम तऽ हल्का नीमक रख देम हल्का सा मिर्चा पाउडर रख देम फेर फ्राई करके निकाल देम तऽ ओहिमे सरसो लहसुन के सरसो लहसुन के मसाला पीस के ओहिमे हल्दी मे मिर्चा पावडर रखके आ तेलमे सँ नइ हम नहि डालै छियै प्याज बहुत कोइ डालै छै नइ नइ डालय छिये तऽ हो गेलक ने तऽ हल्का सा मरीच पाउडर उ राइख देहब बहुत कोइ डालै छै प्याज हम नइ डालै छियै तऽ फेर से ई सरसो के तेल मे फोरन रख देब पचफोरना आ ओकरा तनिका सनि जर जाय तऽ ओेहेमे ई मसाला रख देहम हल्दी पाउडर रख देहम मिर्चा पाउडर रख देहम आबू भूनिते भूनिते जब ओ सँ जब तक ओहिमे सँ तेल नहि छोड़ि देैत तक भूनते रहनि हँ न टमाटरो काटिकऽ रख देब मतलब कि चार फाक मे
हूँ
आ भुजा जाएत ने तऽ उहे मे पानी रखके आ तैपर डबके लागत त ओह मे मछली सब रखके जब उतरना बेरी तनिका देर पहिले धनियां के पत्ता छीट देहम एसे ही बनाय छिये अंडा के नैतन
तऽ ई आलू न डलै छै
आलू नहि डालै छी आलू कभी कभी भऽ गेल ने हमरा गाँवमे ऐसे तऽ वहाँ रहै छी तऽ नहि गाँवमे कभी कभी मन करै छै अंडोमे आलू रख के बनै छै
अहाँ खा लै छियै कि अण्डामे आलू रख
ह मछली अंडा क्यडा
अण्डा करी
ह अमे बनाए छियै आलूदम बना के अमे अंडा रखै छी
हँ
हमे तऽ बिना आलू के मछली न बनाय छियै मछली मे तऽ आलू ओखेके चाहि अंडा मे तऽ ओमे गोभी आर आलू डाल के बनाय छिये बड़ी नीक लागत छै
गोभी तऽ रखाइ छै आ जादातर हम छोटका मछली आबै छै ने
तऽ ओमे हमर जे दादी से गोभी गोभी लेके रखैत नीक लागै छै ओहिमे कोभी मछलीमे कोबी
कोबी न अच्छा लागै छै ठंडे मे कोबी नीक लागैत छै
ठंढ़े के कोबी नीक लागत अहाँ रोटी हो गेलक मकईके रोटी तऽ ओकरा साथे छोटका म मछली माछ हँ हॅं अहाॅं छोटका मछली जे है ने चावल भात दालि पे खाउ चाहे रोटीके संग साथ खाऊ
हू
अहाँके झीङ्गा मछली केना लागै छै
अच्छा लागै छै झींगा मछली
अह
ह त ठीके छै खाना बना आबे छै तऽ अमनी तऽ मछली अलग तरीक से बनाय ह
आ हम अऐसे बनाबली हमरो घरमे सभ अलग अलग तरीका एगो रहै छै ने एगो तऽ रहै छै हमर दादी पहिले पहिले जहन बनाबे छलै कथिक के करवाइन जराइन ओ छोटका मछली के जैसे फ्राइ करै छै ने त मछली के तऽ फ्राइ में इ हल्का सा तेल लऽ के करवाइन जरा के पता नै कैसे बनैत छलै पहिले
से मम मम मम्मी बनाय छोय ओहि तरह स ननकी मछली ज झींगा ओकर छै ने आ तै सब डेढ़वा पोठिया सब मिक्स रह छै तऽ ओ कैसे बनाबै छै पता है कि अभी का करय छै कि पचफोरना मम्मी पचफोरना जला देबे छै हँ ठीक पहिले का करी के सब मसाला पीस के जे मछली में रखाइ छै तऽ पता इ अइ जे बड़का में जो रखाय छै छोटको में रखाय छै ओकरे का करय छै न गमरी मे रख के पहले म मछलिया के ओकर मिक्स कर देबे छै ठीक आ एके बार का करै छै कि पचफोड़ना जरा के आ ओहि में डाल के बस छोड़ देवय छै आर टमाटर डाल देबे छै ऊपर से हो गेलौ और कुछ चलाबै केना छै ज्यादा
हँ ओ अपने सिझइत रहैत
हँ सिझइत रहै छै आ एक दो बार चम्मच के नीचे मे न होखै छै ओहि मे खोर देवे छै बस हो गेल मम्मी ओये से बनाबै छै मम्मी के ओहिना आबय छै बनाबे चम्मच चम्मच ने निचे चम्मच के दंटी जे नीचे आवे छै ने ओकरे से खोरल जाय छै ओकर सीझईत रहै छै ओमे मसाला न भूंगाय छै ने बनाय छी ने ओये बतइली ओहिंग बनेै छै
पहिले के लोक सब जादा तेल मसाला ई सब नहि खाइ ओहिस तऽ देख देखियै ने पहिले के आदमी सब कैसे स्वस्थ रहै छै हूं
हँ
पहिले के आदमीसभ साग उग जे मिलल क हरा साग सभ चीज
हँ साग मरुआ रोटी सब खाय छै मरुआ रोटी के खायल छै हम मरुआ ह नुन्नी के साग हम भी सामने मे चाची छै न तऽ ओ नूनी के साग देले कोई एगो परब मे बनल छै ठीक मरूआ के रोटी आ साग नु हमनी के देले छै ने तऽ हमनी हां त उ खाय ले छि हमनी तब अच्छा लागै छै हमरा आरू मकुलवा के रोटी हम खाइ छी ने ठंडा मे तऽ ओ खाइ छीय मिठ्ठा के जड़े बड़ी नीक लागे छै मरुआ मे रोटी मे घी लगा छै ओर मिठ्ठा के साथ खाइ छै